हँ कहियो
हँ तऽ इएह सब जे छै से पर्यटन बलामे तऽ ओ पुछबे करै छलहुँ जे कतऽ कतऽ घुमने छी एम्हर मिथि
घुमने छीय आ
तऽ धरोहर नाथ तऽ भैयए गेल ओहिके बाद कत कत कत घुमने छिय
ओतऽ की कहै छै भवानीपुर भोला बाबा केँ मंदिर जे छै
हँ हँ भवानीपुर भोला बाबा केँ मंदिर जतऽ विद्यापति केँ दर्शन देने छै
विद्यापति से हँ हँ ओतऽ घुमलू कलना घुमलू
अच्छा हँ हँ कलना मे परमंस बाबा केँ बहुत बहुत अ अथी छै महत्व
चर्चा छै हँ
हँ
हँ ओकर बाद कपिलेश्वर भेल कपिलेश्वर ओहो तऽ भोले बाबा केँ छै नऽ मन्दिर
हँ हँ
हुँ तऽ फुलहर भेल गिरिजा स्थान फुलहर एहि जे सीताजी फूल मिलन भेलैन हँ फुलबाड़ी मे
ओ
वहि दिनसँ नाम पड़ि गेल फुलो फुलहर गिरिजा स्थान हँ
आ उ - उच्चैठ भगवती गेल छी कि नय बेनीपट्टी
उच्चैठ भगवती स्थान हँ हँ गेल घिये अ भगवती जी केँ दुर्गा स्थान मे
हुँ ओतऽ देखै छियै कालिदास केँ ज्ञान केँ
ओहि ये ओम्हरो गेल छी बौआ सबके मूड़न करेलि
अच्छा हँ
मुड़न करबऽ गेल छी बुआ सबके नय
ओ तऽ मतलब कलना घुइम लेलहुँ फुलहर घुइम लेलहुँ दुर्गा स्थान घुइम लेलहुँ कपिलेश्वर घुइम लेलहुँ भवानीपुर घुइम लेलहुँ धरोहरनाथ घुइम लेलहुँ
हँ हँ
ओ
आब जनकपुर धाम अखन नय घुमलहु हे अखन धरि तक हँ जानकी जी केँ जन्माष्टमी धाम पर एगो अपना सब केँ एलैय जे नया नया चलले यऽ ओतऽ झूलनिया पुल ओहो अर घुइम लेलहुँ नेपाल मे जे छै झुलनिया पुल अहाँ घुमली की नै
हेलो
हँ झुलनिया पुला अहाँ घुमली की नै
नय हम नय घुमने छी हम पूछि रहल छी जे जनकपुर गेलहुँ की नय
नय नय एखन नय गेलियै नय गेलियै यऽ
अच्छा
ओ नय गेलियै एखन
ओ तऽ जानकी मन्दिर जे छै से ओ जानकी मन्दिर एकबेर घुम आउ आ धनुषा सेहो छै जत रामजी धनुष तोड़ने छथिन
धनुसा जिला हऽ
तऽ ओतय जे छै से
ओ तऽ जदुकाहा कऽ तऽ जिला तऽ ओते छै ने धनसी जिला धनसे ने
अच्छा अच्छा
और सब एम्हर मिथिला हाट घूमय गेल छियै कि नै
नै मिथिलो हाट नै गेलियै एखन
ओ एम्हर केँ आदमी सब केँ लेल दूरे बड पड़ जाय छै झंझारपुर अररिया संगग्राम में छै
हँ हँ बहुत दिन पहिने छोट छोट बच्चाे ले कऽ परेशानी छै दुध ओते ओते दुर केँ सफर में तऽ दुआरे एखन कतौ नै गेलियै है जे दूर कऽ छै से अखन गेलियै या
ओ
रवि भाईजी से बात केलियै है की सब
आइ
रवि भाईजी स
हँ बात केयने छलियै यऽ
अइ सब केँ विषय पर
हँ
हुनका स तऽ एक बेेर गप केलौं हँ तऽ लगभग पच्चीस मिनट तक गप्प भेल हँ तहन फोन कटलै यऽ
अच्छा
हँ तऽ एहिमे होइ छै जेना अहाँकेँ एगो एगो बात भेल सात सै तेइस सेकेंड आ एगो जेरहे सेकेंड पर सबमिट भऽ गेल
हँ हँ
तऽ आब कोनो टास्क पर जहन जहन ककरो स बात करबै तऽ ओ बारहे मिनट म नै कटत ओ जे है से चौबीस पच्चीस मिनट घिच लेत तहन कटत
सेह
हऽ तहन जा कऽ ओ जे छै से एक एक गो टास्क में दूगो टास्क पूरा भऽ जाइ छै
ह
ओहुना होइ छै
और सब मुजफ्फर ओ तऽ कथी कहै छै श्यामा माई दरभंगा गेल छी कि नै
नहि ओमे नहि गेल छियै
अ-ओ
ओत्त मधुबनी के काली मन्दिर गेल छियै
अच्छा
हँ
गंगासागर प-
गंगासागर पर हँ इ- परीक्षा दिए गेल रहियै ने त लौटलियै ओने से तऽ गेलियै ओहि टाइममे बनीपट्टी मे इंन्दर पूजा न रहै
हँ
ओहि टाइममे गेल छियै
अ-ओ
ह
तहन तऽ
काली मन्दिर गङ्गसागर
आओर कमला नदीमे जे छै कमला नदीमे जे छै से एहिबेर तऽ ओ उफान छै आएल शायद बाढ़ि आबैवला छै
हँ पार भ-छै पार भ गैल छै पानि कमला स पार छै भऽ गेल हँ-हँ बारिश एखन तऽ बारिश बहुत जोर होइ छै
नहि हमरा सभ दिस तऽ मत- मतलब होइ छै तू चारि बून्द गिरल झींसी जंका आ फेर बन्द भऽ गेल
अखन तऽ लठुआ मे बहुत बारिश भेलैया आधा घंटा पहिले
तब ओमहर ओमहर भेल हेतै ओम्हर भेल हेतै
ओ आधा घन्टा तऽ पहिले बहुत जोर बारिश भेल छलै न आ
एक
तहन कहियौ अहीं कुछ कुछ बात सब रखियौ
बात मे इहाए सब कहब जे देखियौ धिय पुता सब जे छै से आब नमहर होतै तऽ ओकरा सभके कनि रस्ता पेड़ा जे हइ से बचा क राखब केतऽ तऽ जे छै से गाड़ी घोड़ा बड़ स्पीड मे चलैत रहैत छै
बहुत स्पीड चलै छै तैं दुआरे हम कहाँ जाइ छियै जाएके दूध लाबऽ कऽ रहल तऽ किनको कहलहूँ आ नहि तऽ आ बौआकेँ धरा देलहुँ किनको बस अथि पड़ोसी के दऽ देलौं बस दूर कलौं
हँ हँ ककरो दोसरे से मंगवा लेल करु छोट छोट बौआ सब सब रहे छै तऽ ओकरा रोड पार क कऽ ऐसऽ एमहर उमहर करै मे दिक्कत नहि होइ छै
छोटका तऽ ओ सुतल रहल तऽ सुहानी के कहली तु रह बेटी हम आबि रहल छी दूध ल कऽ तऽ ओ रहल मे द देली अपन देखैत रहल त अछि
हँ हँ
इहे सब कयली जादा लऽ कऽ नहि गेली रोड पार करैमे बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै दू दू गो बच्चाके लऽ कऽ
किए मने दस पाँच मिनट छोड़ि कऽ नय जा सकै छियै
हँ जाइ छी छोड़ि कऽ रहै तऽ छोड़े कऽ चलि जाइ छियै तऽ छोड़िकऽ जेबै तऽ केओ रहतै तहन ने छोड़िकऽ जेबै से तऽ बात छै। आ इहो छोटका आब गुुरकै छै तऽ ओकरा छोड़नाइ ने ठीक बुझाइ छै ने गुरक केते गिरे जेतै या नीचे बाहर चलि जेतै।
हँ
हिनका लग तऽ एगो आदमी रहनाइ जरूरी छै एखन एकगोटे के रहनाय। तइ दुआरे
ओ
हुँ
हँ तब कहियौ आओर आद अथी सब के बारे मे घूमय फिरए वाला आओर जगह सब नय छै कोनो जते घुमना य
बहुत छै एलियै ओ ओ तऽ नेपाल मे तऽ छै शिलौंग नेपाले मे छै मम्मी
नेपाल शिलौंग तऽ एतऽ छै एम्हर छै एम्हर छै इंडिया मे
इंडिये मे
हँ
होइ छै नेपाल मे छै शिलौंग
नय नय
घुमै वाला जगह सब कथी छै एनी छै या अथी साइंस मिडियम कला क्षेत्र
हँ हँ हँ
इहे सब छै एहि सबमे साइंस म्यूजियम सबमे जेबै तऽ
एगो चीज छै जे मिथिला चित्रकला सँ संजीत मतलब चित्रकला वला अथीसभ अछि की नय घरमे
जाजिम तकिया या बैग
नय नय छै अखन एतऽ
केते आदमी पाग जे छै से खरीदै छै मिथिला
खरीदै छै हँ हँ आय छै नय खबर।
ओ
हूँ
ओना मिथिला पित्र चित्रकला सिखय के लेलऽ जे छै से सौराठ मे एगो अथि खुलि गेल छै कलेजे खुलि गेल छै
मिथिला चित्रकला के न
ह
ह अरे बेनीपटटी ब बेनीपट्टी मे बहुत गोटे सिख लेलखिन मिथिला च चित्रकला बहुत गोटे सिखल खिन
अच्छा।
से बात छै ओहीस ओहि सभ मे विद्यार्थी बहुत सिखलखिन कऽ लाकी बेनीपट्टी बीच मे पढ़ले ने चारू बगल के एरिया पकड़ेले।
हू
चार बल के क्षेत्र पकड़ेले तऽ बहुत विद्यार्थी सभ सिखले छथिन। बहुत गोटे। मिथिला चित्रकला। सीख लेलखिन त ओहिके तऽ आब जरूत भऽ हेबेटा करतै तऽ क्लास तऽ चाही स्कुल त चाही ओकर
हू
जे के से खाबऽ के लेल।
ईसभ आब सभ छलै। पहिले छुपल छुपल छलै। आब सभ ऊपर भऽ रहल है। पहिले एते एहि सभके चर्चा नहि ने भेल छलैया।
कथी के चर्चा
एहि मिथिला चित्रकला के पहिले के। अथी सभमे नहि छलै ने। नहि छलै एते चर्चि नहि आब तऽ जादा आब हर चीज के गुण के चर्चा हुए लगले ये सोशल मीडिया पर न
ह ह जेकर चर्चा भ लगैत छै ओकर जे छै से पूरा अथी भऽ जाइत छै
हू से बात छै अभी एखन तक दुअरा देखै छियै अथी मिथिला क्षर साक्षरता अभियानो मे देखै छियै पहिले फ्रीए मे पढ़बै छलखिन हे सिखबै छलखिन सभ चीज फ्रीए मे सर्टिफिकेट सभ दै छलखिन आब तऽ ए